हँ
आवाज हँ अबैये अब अबैये
हँ पता नहि अहाँकेँ कॉल एना किया भऽ गेलै
लेकिन जाय दियौ अथी तऽभऽगेलै ने यै मे लिखा तऽ रहल छै जे पूरा भ गेलै
हँ
पूरा होइसँ मतलब छै बात होइ चाह नहि भऽ तऽ गेलै लिखा तऽ रहल छै आ भेलै कि नहि से तऽ भगवान जानै लेकिन लिखा रहल छै
हूँ
और सभ ठीक अइ और अहाँ कहियो
एम्हरों ठीके छै
खेनाइ पिनाइ भऽ गेलैय
हँ खेनाइ भऽ गेलै
ओम्हरका मौसम केहेन ए मामी
एखन ठीक छै एखन पाइन ताइन तऽ नहि भऽ रहल छै नहि रौद छै नहि पाइन भऽ रहल छै नीक मौसम छै
अ तऽ पाइन पड़ल रहे रात मे
पाइन कहाँ पड़ल ए
काइल काइल
हँ काइल दिने मे पड़ल छलै
मेघ लगेने लेकिन पाइन नै पड़ैय
एखन तऽ नै हमरो सबके भ रहल छै मौसम नीक छै
झाँप तोप करै छै
हम सब खा कऽ सुत कऽ उठि गेलै ने
हँ
और कहियो मामी
सब ठीके छै हँ कहियो
और सब बढ़िया बौआ सब इसकुल एगो ट्यूशन
नै आइ रैव छै न आइ केओ नै
अच्छ हँ रैव छै आइ
आइ सब घरे में छै कनि काल पढ़े जाइ गेलैए आब खेल कऽ रहल अइ
हँ
मामा सेहो छलैथ घरेमे लेकिन फेर ऑफिसेकेँ काज स क अकाउंटेन्ट ओत जाय पड़लैन है
अच्छा
आ मामो केँ ट्रान्सफर हेतैन न
हँ हेटैन नवम्बर मे हेतैन एखन छै दू चारि महिना
हँ अखन छनि
हँ अखैन एहिठाम बड काज रहै छनि अइ ऑफिस में
हँ से तऽ रहै
बहुत काज आइ रवि छै क ऑफिस तऽ नहि गेलखिनहें लेकिन ककरो घर जा क साहेबेके अकाउंटेंट छै तेकर घर जा क काजसभ क रहल छथिन
हँ
आरो लोकसभ आयल छै साहेबो आयल छै सभ आयल छै सभ बैस कऽ काज कऽ रहल छै ओत ओतय गेल छथिन खा पी कऽ गेलखिन हँ उ नहा कऽ नहि गेलखिन हेँ ताहि लए हम तमसायल छलियैए कहलियैन नहा कऽ जाउ तऽ कहै छथिन आब एब
हँ
साँझमे हँ साँझमे एथिन नहेनाइए हिनका सभके नय पसन्द छैनि गरमियों में
हँ
अर्पितिके सेहो उएह आदत आयल छै खायमे दादीवला आयल छै आ नहाायमे पपावला आयल छै हँ हँ तैयो नहेलकए तैयो नहाइ तऽ डेली छैय
हँ
गरमी छै तऽ नेहेबो नै करतै से की करतै ई सब बुझते नै छैय
आओर अहाँ खेलहुं
हँ हम तऽ खा कऽ तहन आइ काज सभ केलहुँ हेँ काल्हि शनि रहय तऽ पूजा कयने रहियै बजरङ्गलीके रहय तऽ आइ कऽ रवि छै तऽ आइ नहि भेल बर्दास्त भूख लागि गेल तऽ कहलियै खाये लै छी हँ तऽ खाायके काज सब केलियैए खा कऽ काज करू तऽ निश्चिन्त रहै छै मोन
हँ से तऽ रहिते छैय
काजो काजोमे टाइम लागल तऽ कोनो बात नहि अपन आरामसँ कऽ रहल छी नै खेने रहैत छै तऽ भूख लागल रहैत छै तऽ काजो नै करऽमे बनैत रहैत छै नऽ
से तऽ छैहे
हम तऽ एक बेर खा लेलियै तऽ दोबारा फेर भूख लागि रहल अइ आब कनीकालमे फेरो खेबै अहाँके सभके की भऽ रहल छै ममी कऽ
बैसल अइ सब गोटा
पापा तऽ घरेमे आइ हेता
हँ आइ घरेमे छथि
गोलूसँ अहाँ किए नहि बात कऽ लैत छी पूरा कऽ लैत छी अपन
हुनका एखन मोन खराब छैन चैलतो नै छथिन ओतऽ बौआ दुआरे हरदम क्यं क्यं होते रहे छैय
हँ सेहो बात छै आ राघव
राघव कऽ नै करै छियनि एखन
आ राघव सभके पता नहि हम तीन दिनसँ लगातार फोन करै छियनि उठाबते नै छथिन कोइ इयो छै ने जे नहि उठेलों तऽ बादे में देख कऽ करै छलखिन हे सेहो नहि एखन कऽ रहल छथिन पता नै तीन दिन सऽ तीन दिन सऽ हम कऽ रहल छी एक बेर कऽ डेली करै छी अहाँ स‌ऽ बात केला कऽ बात करै छियै तऽ नहि उठै मतलब कै बेर केलियए ना दू तीन बेर नै उठेलखिन हँ आ ओइस पहिले बात होइ छलए जखन करै छलियै तऽ उठा लै छलखिन है चाहे बादमे देखलखिन तऽ बादोमे करै जाइ छलखिन एखन पता नै किए तीन दिन स
दिन केँ करै छियन तऽ नहि उठबै छथिन साँझ केँ करै छियन तऽ उठा लै छै
भसके दिन कऽ सभ सुतैत उतैत हेतिन
हूँ
कोन टाइममे करै छियनि साँझोमे केलियैने है काइल तऽ शायद साँझो काइल या परसू हम साँझमे केलियैन आ दिनो केलियन फोने नै उठा रहल छथिन ओ सब
हँ
कए दिन कै होइ छले बात लगातार करैत छलियै जहियासँ मोन खराब भेल रहलनि तहियास डेली बात करै जाइ छलियन है सपना दीदीसँ आब दू दिनसँ कऽ रहल छियन तऽ उठाबैते नै छथिन
काइल खन बुझाइए रश्मिके हँ काइल बुझैये रश्मिके बौआ केँ किछ पार्टी ताटी छै कि की नवका बच्चा केँ मैसेज अथि स्टेटस पर देखलियै अथि डालने छथिन अथि तऽ ओकरा इंग्लिशमे नहि कहि सकय अखन अगसे वला आमन्त्रण काड जे होइ छै से डालने छथिन निमंत्रण कार्ड। डालने छथिन लेकिन फोन तऽ नै केली है फोन करती तखन जेबैन कि
हँ से तऽ छैहे फोन करती तहने जबै
तखैन ना लेकिन कार्ड देखलियैये ओहिमे डालल छै जे तेरह तारीख कऽ पार्टी केँ तऽ तहिना अपन छठिहारी तठिहारीके छठिहारी मे ओ सब नहि मनबै छथिन छठिहारी। हुनकर सब कऽ नै होइ छैन छठिहारी। छठिहारी मे ओहिना पुजा पाठ कऽ लेइ जाइ छथिन ओकर बाद फेर दोसर दिन लोक कऽ बजबै छथिन।
नऽ
हम तऽ पड़य छलैय हँ ओ सब तऽ खा कऽ नहा कऽ खाइ जाइ छै थै तखन अपन पढ़ै जाइ छलैये।
अखैन कते कालकेँ बाद हवा उठ ले
हँ तऽ पाइन पड़त सांझ तक।
हा हा, मेघ त लगेनैये अति।
से हेबे करतै, आब बरसात के मौसम आबि गेलै ने तऽ कखनो पानि बरसि जाइ छै, अचानक रौद रहत अचानक मौसम बदलि जायत।
वै हाल छै एखन एखन ओहिना हेतै इ महिनासं लऽ कऽ अगिला महिना तक इएह हाल रहतै। एक दिन पानि पड़लै काल्हि भोरमे एहिठाम पटना मे से पुरा पटना बहि गेलै से हालत रहै। कतेक जगह स्टेशनसँ लऽ कऽ हर जगह पानि भरल छै पुरा
हमर सभके इमहरके इलाका सही छै, आब ओमहरके इलाका जतय जतय गड्ढा गुड्ढी हेतै त जत पाइन भरै छै।
ह
ओहो सभके घरके
अखन सभठामके हालत सएह छै, जतय जतय पानि पड़ै छै।
ह, एक दिन पानि पर मे हालत खराब भए जाइ छै जतेक पानि नहि होइत छै, पानि एक दिन होइत छै आ परेशानी सभ दिन रहैत छै लोक के। उठा दियौ
ह
तऽ सएह भेलैए काल्हि बड्ड भेलै भोरमे फुस जाइ छलखिन हे तखने बड्ड पानि गेलै
एतय ओहन पानि नहि होइ छै।
नै एमहर तऽ भेल रहै काल्हि लेकिन अहाँ सभ गाव दिस कहा ओतेक नहि भेलै बुझाइए। गाव दिस नहि भेलै, दिल्ली मे नहि भेलै, इमहर भेल रहय। काल्हिए जे फेरे दिन भोरे मे भेलै ओकर बाद फेर नहि भेलै
ह।
र सुबह तरीमे पेपरमे न्यूज मे आय
बून्दा बूदी होइत रहै छै।
ह जाम कऽ हेतै तहन ने गर्मी कम हेतै
ह आइ तऽ तमे रहौ दौ गलै कनी
तऽ आओर गर्मी होइतइत
ह मेगो लगेने छै रौदो उगल छै हबो बहे छै
मौसम के कोनो ठेकान नहि रहैत छै कखन केहन मौसम रहत
छान भरि मे बदल जाय छै।
तऽ ने लोक कहै छी इन्सान आर मौसम कखन बदलि जायत केओ नहि जानै छै
हू।
जा छै हमर एखन कलेज तलेज नहि रहे छै
एखन। बीच मे एक दिन आयत
हैं पी जी के पढ़ाइ चालू भऽ गेल
नहि नहि अखन एक एकटा ओर सेमेस्टर बकी अइ
तकर बाद।
तेकर बाद
से कह अहाँकेँ इहो जे भेलए एखन जे भेल रहए ओहोमे पैसा भेटल हैत अहाँकेँ।
एखन नहि बादमे
एखन नहि बटल या
नहि नहि एखन बाद मे ई कोर छै पूरा भेलै हँ छै लेकिन एकर लास्टमे छै शायद ठीक कियकि कॉलेज तरफसँ करबेना छै अपने से दुआ
ह ताहि दुआरे नौकरी वलाके रहैत छै तऽ ताहिमे जे होइत छै तऽ ताहिमे महिना मे भेट जाइ छै
त मे
हमर खुशीके दू बेर भेटलैए दू बेर तीन बेर जे भेल रहै दू महीना तीन महीना तक। कालसँ। कएलसँ अपन नौकरी शुरू कऽ लेलक हँ काल्हिसँ शुरू भऽ गेलै ओकर नौकरी पुनामे
ह
जाइके अथी रहै से पढ़ाइ केने रहै से ओहि नौकरी स्टार्ट होइ।
हू नीक छै।
कलुरू कल कैब ज खुशी होइत छै कि ओज नीक करै छै तऽ बड़ नीक लगै छै। से बच्चा सभ बहुत मेहनत केलकै बहुत मेहनत केलकै पढ़ाइ मे बहुत पढ़य मे मोन लगेल कै बढ़िआ केलकै सभ दिन दुनू तीनू भाय बहिनप अबै ठीक छै
ह
काल काल्हि हमर माँ सभके छै अथी बिआहके दिन
अच्छा ह
पापा माँ के हँ दिल्लिओमे छलखिन ह आ बेटी हौ तऽ तऽ हमर बहिन होतऽ लेकिन काल्हि खन अपन बेटा ओतऽ जाइ गेलखिन कहलकै हमर भायइ जे एतेक मनेबै स से आबे ले ल के आ लेबे ले गेल रहे। घर फेर लऽ के एल माँ पापाके काल्हि ओते मनायल जेतै। तऽ सभ केओ साड़ी कपड़ा कीन कीन क
सभ देलकै या हमर भायो देलकै या मैथिली देलखिन ह तब हमर भाय देलकिन। हमर बहिन देलखिन हँ। हमर बहिनो देलखिन ह कपड़ा पप्पा के हमर बहिन माँ के साड़ी फेर हमर बहन के बेटी रहै छै। ओतेक दिल्लीमे जेकर भूआ भेल छै ओ घड़ी देलकैएऽ दुनूके कीन क घड़ी हाथ मे पहिरैवला घड़ी।